सुहागवती पुत्रवती धनवती रहू खुश रहू बढ़िया रहू ठीक छी
हँ ठीक छी अहाँ सभ छी ठीक
हँ हमहूँ ठीक छी बढ़िआँ छी
छी सब किछो नहि परले छैन ओहै कहलियै कनिक मां सँ गप कऽ के देखै छिय कि सब करै छथिन से
चाह पानी पी लौं
एखन बड्ड टाइम छै आब कनी कालमे हेतै
अच्छा नहि गाँवमे तऽ जल्दी भऽ जाइ छै
गाउँ ए मे छी लेकिन हमर ददिया ससुर कनि आराम करय छलखिन हैं एखन हुनका नेट चारि बजेमे चाय चाही
टाइम देखिकऽ पीबै छथिन
हँ ओ टाइम के बड़ अथि छथिन समयसँ पहिले नहि किछु करै छथिन आ समयके बादो नहि किछो करै छथिन खानो एकदम हुनका समय पर चाही हँ
बनैने छथिन सभ चीज के टाइम टेबुल जतेक टाइम मे हमरा ई चाही एते टाइम मे ई चाही
हँ तऽ आब कनि आब कनि काल मे जेबै बनबै लै
ओहि टाइम टेबुल बना लेने अच्छा ओहि टाइम टाइम टेबुलसँ ई होइ छनि जे अपन बे टी पुतहुके रहै छनि टेन्शन जे हइ एते टाइममे ई चीज चाही हुनका एते टाइममे ई चीज चाही हुनका
हँ हँ हँ आओर अहाँ सभके भऽ गेल चाय पानि
नहि हमरा कहाँ भेलया एखन हमरोसभके नहि भेलया एखन एखने खाना पीना खा तऽ जे गेबे केलैथ है ओ सब
अच्छा
हमहुँ खेलहुॅं हें आरामे करै छलहु हें हमहुँ
केहनो अच्छा
दिल्ली के मौसम बहुत खराब छै मतलब भोर सँ तऽ छले पानि होबय के मौसम छले लेकिन पानि भेल कहाँ अखन तऽ आब रौद उगि गेल तब रौद उगि गेल हवा बह‌इ नैये एकदम पूरा गर्मी यै जे पूरा घमौरी सँ सड़ि गेल छी बहुत ज्यादा घमौरी भऽ गेल यए एहन घमौरी कहियो होइतो नहि छलै से भऽ गेल यए एखन गर्मी बड्ड छै ने
गर्मीए से तो होइ छै घमौरा घमौरी
हूँ आ छत परका घर यै तऽ ओ एकदम धीपल छत एकदम ओ धीप जाइ छै तऽ ओ पंखाके हवापर एकदम झरकाबैत रहै छै उएह सभ यै हूँ आओर सब बढ़ियां छी आओर सब सब बढ़ियां ये अहीं कहू गाँव घरके उपनयन मुड़न बियाह दान के होइ छै कि भऽ गेलै खतम
खतम
बियाह ओ तऽ बियाह दान के तऽ लगन बौआ छैहे एखन
बियाह दान के तऽ छै वे हमरे रिश्तेदारी मे किनको उपनएन रहै ओ सब तऽ खतम भऽ गेल
हँ ओखने त जेकरा सभके जाग करयके रहैत छै तऽ ओ तऽ भेल होत ओ जे काज भेला एखने तऽ ओहिमे जा के ने हेथिन
तऽ उएह छै भऽ गेल आब एखन कोनो काज उदम नहि अछि
नहि ऐ ने गाँव मे लेकिन बौआ किछु
हँ भोज भोज भातके कोनो अभाव नहि छै
हँ हँ भोज खूब होइ छै हमरो नैहिरा छथिन नैहिरा जाइ छिये तऽ सब दिन भोजे बाबूजी सबके रहै छनि सभ दिन भोजे राति कऽ तऽ बुझियौ बहुत कम खाना बनै छै हँ दिन मे बनाबऽ पड़ैत छै राति कऽ आइयो जे आइयो भोजे तऽ मौगी सबके लड़की सबके तऽ नहि रहै छै लेकिन पुरुष सबके जादा रहै छै बेसी काल
नहि बढ़ियां रहै छै इसत्र्गने पुरखे रहल तऽ आओर नीक अपन इहा बहाने स्त्रीयो सब अपन भोज भात के आनंद लै छथि
हँ स्त्री सबके तऽ बुआ आओर जहन उपनयन मुड़न बियाह भेल आसपासमे तखन भेल ह नहि तऽ बर्खी जे बर्खी जेना होइत छनि केओ अथी भऽ जाइत छै छथिन तऽ एक साल के जे बड़खी होइ छै ओहि समयमे एक गोटा दू गोटाके दै छै न ब्राह्मण पूरा गाँव के रहै छै तऽ ब्राह्मण गाँवमे तऽ मिथिला मे मेन ब्राह्मणे छथिन
हँ
तऽ उएह होइ छै ब्राह्मण जहन भऽ गेलै लेडीज सब तऽ नहि रहल खाली ब्राह्मण सबके देने करै छथिन हमरा सबके साउस के बड़खी ‌ होइ छनि एक साल पर जाइ छिये छिये तऽ हुनकर बड़खी मे ब्राह्मण नहि भेटैत रहै छै ततेक ओ मत मतलब कथी कहै छै ओहि मास मे बैसाख जेठ मे रहै छै
ओहि सबमे तऽ मुड़नो उपनयनो बियाहो सबटा रहै छै
तऽ ब्राह्मण नहि पुरैत रहे छै बौआ ओकरा ततेक लगन रहैत छै ओहि सब टाइम मे जब ब्र्म पुरैत रहै छै तहन जे ब्राह्मण रहै छथिन तऽ ब्राह्मण भोजन तऽ होइते छै अपना सभमे मिथिलामे तऽ इएह छै निकोमे आ खरापोमे
ब्राह्मणो भोजमे तऽ एखन एके दू साल भेलनि हें तऽ एखन तऽ इहो नहि छै जे दू गोटा के चारि गोटा के पाँच गोटाक उपनयन छै अखन तऽ गाउँ मे सबके दैत हेबै न्योत
हँ हँ ई जे छै मिथिला न्चल मे तऽ पाँच साल एकदम जेना पहिला बेर होइ छै तेना एते पाँच साल होइ छै छै ने अपना सबमे आ ताहिके बाद अहाँ दस टा बारह टा जे खुआबी से खुआबी मेन तऽ उएह सभसँ धर्मपूर्ण होइ छै कहै छै पितरके जतेक खुश राखी ओते बढ़िआँ खुश रहय छै भगवान मानियो जाइ छथिन लेकिन पितर जे रुष्ट होइ छथिन तऽ ओ जल्दी नहि लनैत रहयत छथिन तऽ हुनका खुश रख नाय बहुत जरूरी छै बौआ उएह सब छै तऽ सएह सभ हम भेला एखन एक महिना एला साउस के बड़खि मे गेल छलौं हँ बैशाखेमे गेल छथिन तऽ उएहमे होइ छनि सभ गोटा गेल छलौं फेर सबगोटा आबि गेलहुँ फेर भऽ सकैत छै तऽ दुर्गा पूजा मे जायब दुर्गा पूजा मे कनि खोंछ तोंछ भरय छै आ जाइ छै तऽ खोंछि तोंछि भरलौं
ह लेकिन आब गाँव तऽ जाउ तऽ सउस नहि छै तऽ मोन त नहि लागैत हेतै
नहि नहि लागै छै लेकिन
किया तऽ बूढ़ बुजुर्ग पुरान जे लोग रहय घर मे तऽ घरो खिलेैत
हँ बौआ ओ तऽ छैहे बूढ़े बच्चा से तऽ घर नीक लगे छै जवान जुहान के तऽ कोनो बाते नहि रहै छै आब आइ काल्हि सभ रंग होइ छै हम तीन दियादिनी छी तऽ दू दियादिनी बाहर रहय छियै एक दियादिनी गाँव में छथिन तऽ उ ससुर के देखभाल करय छथिन हुनका कहबनि हँ ठीक छथि ह हुनका कहबनि आबे ले तऽ कहे छथिन हम ने बाहर जायब आ हमर साउस से नहि छलनि हेँ ओ चलि जाइ छलखिन हेँ ओ कहै छलखिने जे बेटा पुतहु लऽ जैत ततऽ जयब लेकिन हमरा ससूरके नहि नीक लगैत छनि बाहरमे ओ कहखिन जे रहै मरब जीब जे हेत सबटा गाँवेमे हेत हमरा नहि जायब ओ कतौ ने जेत
हुनका नहि मोन लागैत हेतनि भऽ सकय सब सबके नहि न जे लोग गाँव में पहिले शुरूए सँ रहैत एलखिन शुरू से तऽ बहुत लोक के भऽ जाइ छै जे नीक
हँ हँ तऽ सएह भऽ जाइ हँ हँ सएह सभ छै आ फेर हमर साउसके तऽ नीक लगैत छलनि हेँ ओ गाँव जे कहै छल जे एतऽ जेना आजादी गाँवमे नहि छै आ ससुर हमर कहै छथिन जे गाँव जेना आजादी बाहर घर मे नहि छी
छैहे कि ओ बन्धा जाइत हेथिन ने बाहर मे तहि दुआरे गाँव घर मे जखन मोन भेल अपन गाछए घूम लेलौं चौके पर घूम लेलौं
आ हमरासभके तऽ बौआ मजबूरीमे रहय पड़ैत छै कियकि अबैत छथिन काज कऽ कऽ अबै छथिन तऽ दू भाय छथिन मतलब एक भाय तऽ अलग रहय छथिन दू भाय एक थन छथिन तऽ एयलै तऽ खाना पीना कपड़ा लत्ता जे भेल से तऽ क के रखलहु ने नहि तऽ आब राति मे दस बजे अबै छथिन आ तहन जे खाना पीना बनेथिन खेथिन तऽ दू बाजि जेतै तऽ ताहि दुआरे रहै छियै घरपर तऽ अपन बना कऽ रखलहुँ तऽ अहाँके कतौ बोर बाहरे रहैत छथि कि गामे पर रहैत छै
नहि ओ तऽ बाहरे रहै छथि
अच्छा बाहर छथि बौआ अहाँ आ दरिया साउस ससुर छी गाँवमे अच्छा तऽ उ बाहरमे अकेले रहै छथिन अहाँके बड़ की अथी माँ पापा सने रहै छथिन
माँओ पप्पा रहै छथिन अतै
तहन अहाँ ओ ददिया साउस ससुर दुआारे गाँवमे छियैन
ससुर दुआरे छीयनि।
ओ देखियौ आइ काल्हिके जमाना सभटा कहैत छै अपन बेटा पुतहु करबे नहि करैत छै आ पोता पोता पोतिके के करै छै चलू नीक बात बढ़ियां बात जेहन बूढ़ सूढ़ के जेहन सेवा करी ओहन धर्म होइ छै ओकर निकाल
अवस्था भऽ गेलनि तऽ आब बिमार बेसी काल रहै छथिन ओ सब आब दबाइए दौरी पर चलै छैथ ओ सब तऽ चलिते छथिन हमरो ददिया
ददिया साउस ससुर हँ बौआ हम हमसब तऽ ने बड़े के दाय बाबा के देखलियनि ने अपने दाइ बाबा के देखलौं हम सभ तऽ नहि देखने छियनि दाइ बाबाके दाइ बाबाके तऽ बड्ड शौख लेकिन नहि छथि तऽ आब की कऽ सकैत छियै तब चलू भाग्यके बात जे ददिया साउस ससुर एखनो छथि तऽ नीक बात खुशीके बात हुनके सेवा करू उएहसँ सभटा नीक हैत लोककेँ नहि कहैत छै जे हम किये करबै लेकिन जहन समय अबै छै ने तऽ वएह नीक केलहा सभटा जमा रहै छै वाह
हँ इएहसभ ये आओर कहियौ खेनाइ पिनाइ भऽ गेल
हँ खेनाइ पिनाइ तऽ भऽ गेल सभटा भऽ गेल उएह बैसले छलहुँ हेँ खयेलहुँ हेँ आराम कयलहुँ हेँ छैन ओ हमरा एकटा ननदि बियाह के अथी छनि सालगिरह आब एकटा लोक मनाबैया तऽ उएह छैन तऽ उएह कहलखिन हेँ आबय लए तऽ जायब चारि साढ़े चारि बजे तक
आय हुनके ओतय खेनाइ पिनाइ छैन
हँ आइ हुनके ओतअ खेने पिनाय छैन आब की बनेथिन से तऽ नय हमरा लागैय मीठ छैन मीट कहने छलखिन हे जे मीट भात आम दही चीनी इहे सब अपन सब के तऽ इहे सब होइया चाहे गाँव रहै या बाहर रहै बियाह हुए या हँ सब चीज मे तऽ अपना सबके इएह सब चलैया ब्राह्मण भोजन मे अलग होइ छै इ सब तऽ घर परिवार मे खेनाइ मे इहै घुमैयै तहन अहाँ सभ कहियौ और सब बढियां
हँ हँ सब बढियां यै ठीक यै बौआ तऽ एके गो छै तऽ अपने साल भर के भेलैथ हे
अच्छा
हँ
ओहै हल्ला करैत छथि बाहरमे आजर पाजरमे
नहि कोरामे कोरामे सुतल छथिन हुनका सुतेने छियैन
अच्छा सुति रहल छथि
हँ हँ तऽ एगो बौआ छथिन हमर ननैद बाआ छथिन ओ जागल छथिन न त ओहे खुचुर खुचुर करै छथिन हँ
अच्छा तहन ओर सब नया समाचार नै किछो य
नै आओर किछो नया समाचार एहेन य गाँव घाँवमे अखने वेह आम लीची लीची तऽ आब खतमो भऽ गेल लीची ततेक फड़ैया जे आदमी की खायत ओहिसँ पहिले चील कौआ सभ खा लेइय
अच्छह
ह रहल आम त आमो आब जे भेल से भेल आब ओहो खतम क क निपटा रहल छी
हू
से हा सभी
इएह सभ हँ त इसबके त बौआ वैह दू महीनाके रहै छै मेला जै दू महिनामे
ऐ बेरा ऐ बेरा जितिया कहिया अछि
कहाँ बुझलउ ह बुआ नइ बुझ
हमरो सबके नय बुझल य हमरा सबके त सासुरमे नइ होइ ऐ
नय हँ हमरा सबके होइया हम त व्रत खुदे करै छी व्रत करै छी साउस त हमर सोहो करै छलखिन लेकिन हमहुँ करै छी व्रत आइ बहुत साल से करै छी
छी ना
हँ बहुत साल सँ करै छी हँ बौआ बहुत दिन से करै छी त आई भ गेल करिब बुझियउ न हमरा सबके चौदह पन्द्रह साल भ गेल हेत ओते दिनस करै छी हँ
नइ ठिके केना करै छी ई पाबइन
बोआ बड हिनकर नि नियम होइ छैन एक दिन माछ मरुआ कतेक बारैय य कतेक नय बारैय य त हमसब एक दिन पहिले पितराइन खाइ छै आओर रातिमे माछ मरुआ खेलहुँ आ दोसरा दिन स व्रत केनउ दुनू टैम दिनो राइतो बिना पाइन के हँ तहन दोसर दिनमे